हेलो भ गेल कनेकट हँ हँ आबे या आवाज आबे या तखन अहाँ के फेर लागबे ने किया फेर नेट ऑफ भऽ गेल या किछो एहने स प्रॉब्लम भऽ गेल
हँ डिस्कनेक्ट भ गेल लेकिन दस मिनट कॉल भऽ गेल छलै
हँ तें हमहुँ छोड़ देलिये बारह
हँ हँ की करै छियै आहा एखन
अओर किछु नहि छल नाश्ता दय लेल आएल रहिये
आ रश्मी
नीचा मे छथिन
ओकरा सभ के तऽ ट्रानंसक्रिप्शन आबैयो लागलै
हँ देखलियै हा एखन ग्रुप मे किछु आयल रहै
हुँ नहि जब तक तीस टा कॉल नहि पूरा होइ छै ने तब तक ट्रांसक्रिप्श के काज नहि दै छै
ओ ट्रांसक्रिपशन वाला मे केना छै
ओहि समय मे कहने रहे ओ कहने तऽ छब्बीस सत्ताइस रुपये मिनट कहने छलै
हँ
ओ ओना पैसा तऽ बहुत कोहने या आब देत की से तऽ नहि कहि सकैत छी लेकिन कहने छलै छब्बीस सत्ताइस रूपये मिनट
से तऽ अहु मे बहुते कहने छै पर दई कहाँ छै
लेकिन बहुत लोक के देबो तऽ केलकै हन
हँ से दलके हन मतलब मामी कहैत र जे एक सौ अस्सी मिनट के अठारह सौ कऽ समथिंग किछु कह छै
हँ कहने रहे दस रुपेये मिनट आओर आठ रुपए मिनट एना कऽ क कहने छल मीटंग मे हम सब रहिये त लेकिन आब एखन लेकिन दए दै छै गुड़िया के तऽ देलकै तेरह सौ रुपैया करीब भैए गेलै किछु तऽ काटबो करलकै सात सए आओर छह सए मिले हँ वएह ने तऽ बारह तेरह सए रुपआ तेरह सए करीब देलकै ह तऽ भैयए ने गेले या मोट पैसा दैए रहलै ह अहाँके कएटा कॉल बचल या
हमर बहुत छै दसे गो भेले
दसटा भेल ह बीसटा कॉल आओर बचल या बहुत सारा फॉल्सो कॉल चलि जाइ छै ओहो काउणट भऽ जाए छै
भऽ जाइ छै हँ
हँ बस अहाँकेँ एक सए अस्सी मिनट टॉकिंग भऽ जायके चाही ओहिमेसँ कम नहि होइके चाही तऽ ओ तऽ अहाँकेँ भइए जायत करबो करब तैओ या अहाँ करलियै तैओ।
हँ ओ भरत।
हँ।
एखन बकि छै बौआ छै बकी फेर
हँ ओ प्रिया जे कहलियनि ओ छथिन।
हेबे नहि करै छै आब ओकरा करबे नहि कर सभटा कल फल से चलि जाइ छै।
अनुपम कऽ लेब
हँ हुनका गले एगो आर हमरे फ्रेड छै ओकरा
ह रश्मी तऽ चलि गेलै हमरो कऽ सकै छियै अगर हमर नहि भेल रहत तऽ हमरा कह ले हँ तऽ हम एगो ब चक राख बि दुआरे हल पूर्ज तऽ करबा दे
ह।
मौसम केहेन या उम्हर
हवा चलैत छै एखन।
हँ एतहु कनि मौसम आब ठीक छै गर्मी तऽ छैहे ओम मे जेना ओतय जेना खुला खुला नहि ने रहै छै तऽ कत घर पर घर रहै छै
नहि एखने रहै तऽ बहुत गर्मी लेकिन एखन हवा चलै
उहे हमे छत पर देखलियै कनि रहे मौसम ठीक मे तऽ पते नहि चले छै कतऽ छै अहाँ गाव नहि जाइ छियै एखन
गाव मे केओ नहि छै एखन
अच्छा मम्मी। मम्मी ओ छै पापे लगन
ह
ह आओर कि नाम छै बौआ अहाँकेँ नारायण जी
ओ तऽ पटने मे छौ ने
अच्छा ओ पटने मे रहै छथिन पढ़ै छथिन कि करै छथिन
ओ नीटके तैयारी करै छै।
ह हँ हुनकर मैसज देख सोचलै कऽ आब नहि पुरते आदमी तऽ हुनके फोन करबै
ह।
तीस गो फल तऽ पुराबे के छै, हमरा
एखन हमहुँ केने रहि मैसेजिन नहि देखलकै
ओ हेथिन परे ते कत्त रहै छै दिन मर रहततिन राजेन्द्र नगर
एक तऽ खान सर के कोचिग छै ने
बोरिग रोड।
ह उमरे रहै छै।
थान सर मे पढ़ै छलथि कि
हँ ओ तऽ हए रहने छै के जी एस मे
ओ तऽ अहाँ सभ नहि आबै छी आबू कहियो पटना
नहि गेलियै हँ एखने तऽ मतलब सेफ्टे भेलै हँ होइ छै चार पाँच महिना।
अच्छा एडमिशन कतऽ लेने छथिन। हेलो। हेलो, आवाज नहि जाइय। हेलो अहाँकेँ नेटवर्क इश्यू यऽ आवाज नहि आबैया अहाँकेँ हेलो।